हलो,
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल दीदी।
ख़बर ई न पई कीअं कट थी वयो मां ॻाल्हाईंदी ती वञां ॻालाईंदी वञां ख़बर ई न
मां बि ॻाल्हाईंदी थी वञां मूंखे उ पो पतो थो पवे।
मां बि उहो ई चयुम हलो आवाज़ अचे थो आवाज़ अचे थो ॾिसां त? आवाज़ ई कोने को, कट थी वयो आ कॉल।
उहो ई मां ख़ुद समझ में नथो अचे ॿ चक्कर ईअं थी वियो आ।
अलाए कीअं ॿ टिन ॾींहन खां इह प्रोब्लम अचे ई थी लॻभॻ।
उहोई ॿ बार ईऐं थी चुको आहे मूसां गॾु, पोइ माई वेचारी चयईं वॉट्सअप ते मसेज कर तूं, फोन छो कटे रखई अध में।
पटन कल बि कल्ह बि हा-हा मां साबिन खे कयो मांस। फ़ोन न पियो लॻे, तां मां मूंखे ॿियो करे सघे। न मां हुन खे, मां छॾे ॾींदोम।
उहो ई त, मतिलब अलाए छो आ ईअं समझ में न आई मूंखे बि।
ऐं ग्रुप में बि अचे पियो न भई कॉल नथो लॻे त मां चयो मथा वेस्ट वञे। हुननखां त कजे ई न हिनन करे कल्ह मां बि कंहिं सां बि न ॻाल्हायो।
सई आ। मुंहिंजे पपा या मामा रहिंदा आहिन मुंबई में। शायद त हा मुंहिंजे पापा ज मामा रहिन्दा आहिन।
अच्छा पपा जा मम्मा कहड़ी एरिया में?
हा इहो त न पतो मां हुनन। हुनन नॉस्ट्रम जो कम तन पूरो नॉस्ट्रम कंपनी हुनन जी थन।
कहिड़ी कंपनी?
नोस्ट्रम नोस्ट्रम जीन्स।
अच्छा त उहो बॉम्बे साइड में हूंदा, हिते नाहे उल्हासनगर आ।
हा त उव हा त पो। मुंबई साइड हूंदा उह लोग मुंबई साइड रहिंदा हूंदा।
हा, त हितसां मा कल्याण ॿुधो हूंदो न कल्याण नालो।
हा हा बुध्यो आ।
कल्याण खां पो उल्हास नगर इंदो आ ऐ असां बॉम्बे साइड। वेंदा आहियूं न बॉम्बे जे पासे वेंदा आहियूं न असांखे घट में घट। जेतरो परते जूहू बीच वग़ैरह जहिड़ी साइड न मुंहिंजी भेण रहंदी आ। घट में घट मानो सफ़र में ट्रेन में ॿ अढ़ाई कलाक। पडा घर मा नीकुर कर। हा असां वेंदा बि कम पवंदो आ माना घट् मे घट् ॿ अढाई कलाक आहिन। एं ब्यो घर मां निकरो रस्ते ते वञऊ पो ट्रेन जो इंतज़ार कयो टिकट कड़ा। हिक पासे ट्रे कीलाक सम्झी हलो क़िस्मत हूंदव त अढ़ाई।
अरे बाबा।
हा जे डींह मां बेहण वट वेंदीयां न छा मुंहिंजी हालत थींदी आ मूंखे ख़बर सुबुह अज्। या वरी शाम जी फास्ट ट्रेन पकड़ त ठीका फास्ट में छा। हाना हिते ॿ टेन्यू बदली करणी पवंन अगर हुनसां। हिक हूंदो वेस्टर्न साइड सुठो हूंदो हितां। हिक हर्बल हूंदो आ ॿ टे मुंहिंजी भे वेस्टर्न साइड में रहंदी आ। त हुन लाइ ट्रेन बदली करणी पवंदी आ दादर खां पोइ, पो दाद। दादर खां पो हिते अचण लाइ फास्ट मिली त असां कलाक में। अगर स्लो मिली त ॾेड किलाक।
सही ता चओ परेशानी केॾी।
हा, ममो हसल ए। दुका दुकीअ में चढ़ंदा आहियूं वेहण वेहण जी जॻह मिले न मिले। जे के रिक्वेस्ट कंदा आहियूं भई पहर में सूर आ कथे कंबर में सूर आ। कहिंखे द जया ईंदी आहे, का नंढी छोकिरी जीअं तव्हां आहियो न। हिकु दफ़ो मां बीमार हुयम् जाम बीमार हुयम् मूंखे। हा ॿुधे मूंखे खाण कम हो उहो करे मां पंहिंजी भेण जे वियम। त मिड़े जीअं जीअं वञण बि। जॻह मिली हुई भेण अचण में। ख़बर हिन वेद फास्ट आहे अज स्लो आ। पो वीचारी कॉलेज वारूं छोकिरियूं चमा मूंखे पेर में सूर आ ॾिनयूं। मां हुनखे जाम दिल सां चंयोमांव वाहेगुरू तांजो जो भलो कंदव। विचारूं एहिड़ियूं बि आहिन, जेके पाण बीह करे असांखे जॻह ॾिनऊ। जे असां अॼु मबाइब तव्हांजो भलो कंद। असां दिलि सां दुआ कंदासि, ॾिसो कोई असां ल करे त अ सा दिल ॾीदा, कोई माण्हू भी नथो सघे कंहिंखे तकलीफ़ आ। हन जेके नंढियूं छोकिरियूं कॉलेज जू हुअन उवे वेचारू सम्झंदियूं आहिनि। ॾींदीनि त ठीकु आहे भई कोई आहे या कंहिंखे ॿार हूंदो आहे न भई हुनखे बि कोई ॾींदो आ। त ठीकु आहे तोखे ॿार थी नंढो, खणी छा ॿी वञि। हुनखे, पहिरियों ईअं न हूंदो हाणे थोणो माना, सुठो मा सुठो थी वियो आ। पेरे चवंद हो असां वेठा आहियूं असां ॿिए खे जॻहि न ॾींदासीं, पर जे का अधि एहिड़ी हूंदी आहे, बाक़ी लॻभॻ भॻवान जी दया सां सुठियी हून। त ॾिसो मुंहिंजी सोच इया हूंदी आ, मां सुठी त ज़ॻ सुठो, मां ख़राबु त ज़ॻ ख़राबु।
जी-जी, सही ता चओ।
हा, मां सभिन खां सुठो कंदमि त मूंसां पाण बि सुठो थींदो, मां कंहिंखां बुरो कंदम त ख़राब कंदम त मूंसां भी बुरो ऐं ख़राबु ई थींदो।
सही था चओ, बिल्कुलु सही सोच तव।
हा, इन करे मां कंहिंजो बुरो न सोचींदी आया, न शा। अॼु ॾींहं ताईं, तव्हां विश्वासु न कंदव मां कंहिंखे कुझु पिटयो न आहे, ॻारी तक न ॾिनी आ विश्वास न कंदव। कुछ भी न
जी जी जी सही था चओ।
मूंखे न इंदो आ सब, मांं जेमल मां नंढी हूंदीमि न मुंहिंजी मम्मी सिखारयईं। खॾो ॿे जे लाइ खोॾिदिय त पाण किरदीय। बस उहा दिमाग मे ॻाल्हि वेठल आ। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा की जेतिरी चादर अथई ओतिरा ई पैर फैलाये वधीक न। ॿियनि खे ॾिसी ॿियनि खे ॾिसी करे ईअं न कर, भई हिन त ही आ तुजि साहेड़ियुनि खे सुठियूं ॾेसू त मूंखे बि मिलण, जेतिरो तोखे अथई, जेतिरी चादर ओतिरा पैर‌ फैलाये। इहे ॿ ॻाल्हू मुंहिंजे दिमाग़ दिमाग़ में पियल आहिनि मां जाम ख़ुशि आहियि, जाम ख़ुशि आ।
सही त चओ इ सही त बिल्कुलु हक़ीक़त आ।
मां, मां कॾहिं कंहिंजो बुरो न सोचींदी आहियां, कंहिंजो न कंहिंजे ॻार गंद ॾिया न पिटां कुझु, मां जाम ख़ुशि आहियां भॻवान जी दया सा। जेतिरी चादर, ओतिरा पैर फैलायो। वधीक न, ॿिए के ॾिसी जलंदी ॿि न आहिया। उल्टो पाण ईअं थिदो आ अरे हे ॾि वेचारा असांखां हेठि वारनि खे त ॾिस कुझु खाइण लाइ कानहे। वरी बि शुकुर आहे, असांखे वाहेगुरु सुठो खाधो थो खाराए। रोज़ जेका मां इच्छा कयां त उहा मिली थी वञे। अञा छा खपे, इहा वाहेगुरु जी महिरबानी आ।
जी जी।
शुखुर आ भाई, शुखुर आ। असांखा वेचारा घणा ई माण्हू अहिड़ा हूंदव, हिकु वेलो खाई करे गुज़ारिन असां खां, उन्हनि जी ज़िंदगी त वाहेगुरु सुठी कई आ न।
सही आ।
इन करे शुकुल कजे हेठां वारे खे ॾिसजे, मथां वार खे ॾिसी करे छा खाऊ? आ वाणू जो ॾिसी-ॾिसी करे छा काड़, घणा माण्हू पंहिंजे सुवास लाइ जाम कुझु कर्ज़ खड़ी करे कंदव गाॾु कढाईदव लैपटॉप वठंदव, मेहगा मोबाइल वठंदव, असांखे न मूंखे हूंदा बि न, मां पाण घटि वारियूं शयूं वठणु पसंद कंदी आहियां।
न बाबा न असांजे बि मिडिल क्लास फैमिली में रहंदी आहियां। मां त ईअं मूं जेतिरो आ, ओतिरो शुक्र आ मालिक!
हा न हिकिड़ी ॻाल्हि, असां बि मिडिल क्लास आहियूं, मूंखे छा आहे, मां पाण नौकरी करे चुकी आहियां न। त पैसो कीअं कमायबो आ, त मूंखे ख़बर आ न, त इन करे हिक हिक रुपए जी क़ीमत ख़बर आ, त इन करे मां संभाले करे ख़र्च कंदम। ॾिसो ओल सोल में कुझु ख़बर न पवंदी आ, दुख सुख पुछी नथो अचे हाली कोई मदद करे न करे, पंहिंजो पैसो हूंदो त पंहिंजे लाइ हथु फैलाए त न सघबो, भीख त न पिनणी पवंदी।
न सही ता चओ, इहा ॻाल्हि त हंड्रेड परसेंट सत आ।
हा त सोची समझी हालाए, जिथे ख़र्च सौ रुपया त हुते तव्हांखे किथे हा घटि कराए थिए थो या उहा ई शइ थोरो टाइम रखी करे वठो। अगर हूअ सौ जी अस्सी रुपए में त मिलई, त वीह रुपया बि बचिया न।
हम्म
बूंद बूंद में सॼो समुंदर ठहंदो आहे। मुंहिंजी सोच ईहा हूंदी आ। ऐं मूंसां गॾु वाहेगुरू हूंदो आ, मां कॾीं कंहिं ॻाल्हि जी तकड़ न कंदी आहियां, भले अघु थोरो घटि थिए तॾहिं पोइ फैशन में इहा ड्रेस निकतीअ में हूंदी आ, भले फैशन वञण ॾे, छह महिननि खां पोइ मांखे जेको अघु दिल में लॻंदो आ, उहा उन अघ में शइ मिली वेंदी आ। अध अघ में बि मिली न, मुंहिंजे लाइ जाम आ। ॾेढु सौ वारी मूंखे पंजहतरि में मिली, सतरि में मिली, मुंहिंजे लाइ सुठी ॻाल्हि आ न
हम्म सही आ।
मां फैशन में छो वञां, ज़रूरी थोरई आ मां ईअं सोचंदी आहियां। भई ज़माने से हम है, हमसे है ज़माना ज़रूरी न म मां उन्हनि खे ॾिसी कपिड़ा पायां, मूंखां ॾिसी वरी त माण्हू कपिड़ा पाए सघंदा न
हम्म, सही ता चओ।
कपिड़नि जी डिज़ाइन फैशन त फिड़ी गिड़ी अचनि ई था। चईं पंजे साल में घुम फिरी, उहो ई था
उहो ई था अचनि, कपिड़ा नंढा था थींदा वञनि।
हा पर जेका अचनि था न अॻे वॾी सॾियूं जेके असांजी ॾाढी, नानियूं हूंदिय हुयूं हो पतियूं न पाईंदियूं, पतियूं न चवंदा ख़बर तव न पतियूं न
हम्म
हाणे हुन खे प्लाज़ो ता चवनि फैशन थियो आ, प्लाज़ो ॿुधायो
हा हा
सही ॻाल्ह आ।
सही हा।
हा पोइ बाक़ी घुमे फिरी करे, फैशन उहा ई तव डिज़ाइनियूं ॾिसंदव न अॻे वारियूं डिजाइनियूं हाणे बि तव, लॻभॻि उहो ई आ इन करे मूंखे केरु चवंदो, मां चयो मां ज़माने सां कान, ज़मानो मूंसां गॾु आ मां कपिड़ा पाईंदी आहियां मूंसां गॾु मां बि ॾिसंदी आहिंया ज़मानो उहो पाए, सिधो इहो आ, मांखे ॿिए सां रीस करण न ईंदी आ, भले ॿियो कोई मूंसां रीस करे हले पर ईअं न भई, हिन हीअ शइ वरते, त मूंखे बि वठणु खपे हा बाकी काई शइ, माना कलर जीअं परपिल वणंदो आ उन्हमें मुखे कुछु वणंदो त वठंदम उहो बि ॻाल्हि आ ॿु घटि अघ जी हूंदी त भई वीहें, टीहें, चालीहे, पंझा जी हा मुखे इह्यो पर्पल कलर वणें तो न उन्हमें आहे सिची त पो वठंदसि बाक़ी ईहें न हरू भरू ज़रूरत कान्हे त वठी करे इह्यो कर हे कर उहो बि न दादा कॾहिं बि न पैसा बचाइण वारनि जी कजे कॾहिं बि ख़र्च फालतूं न करणा खपनि। फालतू ख़र्च करण में छा मिलण वारो आ? कुछु बि न।
सही आ
तव्हां छा कंदव हाणेई, माना पढ़ाई कंदव न पो वरी जॉब पो कंदव न नौकिरी वग़ैरह पो?
हा पो ॾिसदमि हाली थी वंञे चार पूरा साल कंप्लीट
हा। सुठी ॻाल्हि आ, हा ड़ी हाणे अगरि सम्झो तहांजे हिते हीयं न हूंदो न भई अधु ॾीहि च माना पार्ट टाइम जेको चवंदा इनि जॉब जो उते उहो सिस्टम न हूंदो न भई अधु ॾींहं
न ना हे न उहोई त दिक्क़त आहे तहिं करे त ॿार पढ़ायां ती न हिकु छोकिरी खे पढ़ाईंदी आहियांस नंढी खे।
हा हा। असांजे हिते जाम तव भई अधु ॾींहं कमु कनि आहे हिते जाम हिन हिते। अधु ॾींहं या कम आहिन, हिते इह्ये सहूलतूं आहिनि। उल्हासनगर में हुजे, सीहान में हुजे, बॉम्बे में हुजे। पर बॉम्बे असांखे छा हे अपडाउन मारे वेंदी, अधु ॾींहं लाए कमू कर
हाणे शायदि उल्हासनगर इतेई आहन न हू जें कपल ने पैदल यात्रा कई आ, सिंधी।
केड़ी- केड़ी
सिंधी वर्ल्ड अलाए छा चई करे, दो दिल एक यात्रा।
अलाए उहो त मुखे ख़बर नाहे बाकी हाणें असां सिंधियुनि जो झूलेलाल जो चालीहो लॻंदो न। इन्हमें जाम मौज हुंदी आ, पंजे नंबर तांइ जाम मस्तु परसाद ऐॾो मस्त ठहंदो तव एॾो मस्तु ठहंदो आ न, माना पेट भरजंदो पर दिल न भरजंदी आ सच्ची बुधायांव, जाम मस्तु। एॾो स्वादिष्ट हुंदो आ, न परसाद में झूलेलाल जे परसाद में न एॾो स्वादु हूंदो आ एॾो स्वादु हूंदो आ जो केंजे बि प्रसाद में न हूंदो आ। न एक्चुली ॾिठो वंञें कोई बि परसाद दिल सां ठाहींदा हिनि उनन्हनि जे माना स्वाद ई अलॻि हूंदो आहे, हिक टेस्ट अलॻि हूंदी हिकदम।
सही सही सही ता चओ।
असांखे पहिरों वॾा दोना ॾींदा पो माण्हूं वरी व ईंदा आहिनि ता नंढा दोना कया अथनि। पो ॿ ॾींदा इनि चवंदाइनि खणीं वंञों हिते हिकु खाओ और अएं घर खड़ी वनो मां सभिनि खे ॾिदा वेंदा हिन न चारि पंज वठी ईदा हिन भले ॿ या टे खणी अचा त सभिन खे त मज़ो जो त हिकड़ो मा खड़ी वंञां या ॿ मा खड़ा ईअं लॻंदो आ अंञां खपे, अंञां खपे, भले पेट भरजंदो पर दिल न भरजंदी आ हा एॾो मस्तु। ऐं हिते जिते मां दरबार वेंदी आहियां न, थारा उल्हासनगर में मशहूर आ हिते कढ़ी चांवर त जाम मशहूरु तव, माण्हूं खाईंदा तव। हिकु उणवीह तारीख़ जो आ, हिकु पंजी तारीख़ आ ऐं विच में ॿी काई बि। केरी वग़ैरह चाढ़ीया केरी बि कंदा आहिन मां न खाईंदी अमक ख़ाली भीड वण च ॿधी ॾियो, मुखे दाल चांवर त जाम वणंदा, सत अठ दालियूं मिक्स करे कंदा तव सत अठ दालियूं।
अच्छा
हा त सोचो केॾी मस्त बढ़िया ठहंदी हूंदी केॾो टेस्टी ईंदो हूंदो।
सही आ।
मां हितां दाल चांवर, साई भाॼी चांवर, सोयाबीन बाक़ी कुछ बि कंदा सभ मां रखंदी आयां।
हाणे त ॿुधी करे ईअं थो लॻे की हिकु चक्कर अचणो ई पवंदो उल्हासनगर घुमण।
अचो त साईं, मस्त, जाम मज़ो। हाणे वरी हिन तेरहीं अक्टूबर खां जपजी साहिब जी जो पाठु लॻंदो दरबार में।
अची करे तव्हांखे फ़ोन कंदासीं तव्हां घुमाइजो।
हा सॼो सॼो उल्हासनगर असांयो वॾो घुमण जो एॾो कुझु आहे ई